िय ने तरमे दर्द करैय ज शर् जी शर्मा जीरबू ने हँ
हेलो
हँ हँ अछ बाहर गेलल ह ह पाँच गो आयल तऽ पच्चीस न हो जात
हँ पच्चीसगो हो जायत
अच्छा बढ़िआँ बात हइ एके दिन पूरा हो जायत ते बढ़िआं ने बारह बजे तक बारह बजे से पहिले हो जायत सब काास
हँ जल्दी जल्दी प फोन क क करबै तब
के मिनटके बाद चित होा
इतने महनत नहि लिखाइ य लेकिन थोड़ा मतलब तनििय बात हो जाइए ऊ बात होइ जाइए
एो दू मिनट ख होइए
एको मिनट हो जाय तऽ
अभी एक मिनट सात सेकंड आठ सख कम द मिनटके लेबै टाइम त
आ शर्मा जी के यी य
शर्मा जी हमर जे ने शर्मा जी हमर भतीजी यऽ
जतीज्र हँ सरमा जी शर्मा कहाँसँ आ गेल यऽ
जी ओकर ओकर नाम छ संतोष शर्मा
सतोष शर्मा किय
संतोष शर्मा नाम छ गो सतोष शर्मा सतोष शर्मा श वला रोल करैया तऽ संन्तोष शर्मा न हो य ओकर
ओ तऽ
आँ
काम भ ह ने
हँ